जी कहू की सब भ रहल अछि जी बड़
एको रत्ति पानि हुअ लागत कि अहाँके नेटे चल जाइ छै
जी सही कहलीये
बड बड मुश्किल छै नेटो क
बड
बड भऽ जाइ छै तखन तऽ उएह छलै जे अहाँ कऽ पैसा ऊपरो सँ भराउ हमरा सबके की छै नेट वाला पाइ रहै छै नेट ओ तो ओ एयरटेलके लेने छियै तऽ वएह अपन भरा लेलै
अच्छा
ओ जे लइट गेल तऽ बड दिक्कत भऽ जाय छै
जी ओ तऽ छैहे लाइट गेल तऽ वाइ फाइयो बंद भऽ गेल
वाइ फाइयो बन्द भऽ गेल
आ मोबाइल मे तऽ से नइ रहे छै फोन मे अगर लाइट गेबो कैल तऽ मोबाइल
तऽ अपन अछि चार्ज तऽ अछि से भऽ जाइत छै
जी सही बात छै
तऽ सेहा सब भ जाइ छै आ एक रत्ती पानि भेल कि लाइट काटि दै छियै ओना गाम सभ जेकाँ नै छै एहि सभ म एहि सबमे जाइतो छै तऽ पाँच मिनट दस मिनट मऽ आइब जायत
अच्छा अच्छा
से रहै छै कतबो रात मे केहनउ आब एने कोनो भ गेलै जे पाँच छ घण्टा लगा दैत छै नहि तऽ नहिये रहैत छै
अच्छा बढ़िया रहे
ओ तब सएह रहै छै तऽ पाइन पहिने जे गाम सब मऽ बाढ़ि अबैत छलै ने तऽ केरा के थम नहि होइ छै
अच्छा
तऽ केराक के थोम के हमसभ काइट काइट लै छलियै आ ओहि पर हेलैत रहे छलियै य हेलनाइ ओहा पर सिखै छलिए ओ अहाँके डूबे नै छै केरा के थम
अच्छा सुनै छलियनि सबके मुँह से जे सही गप छै पोखर सभमे अपन लोग जे जे हेलनाई सिखे छै त केरे के थम पर
एके थम पर त केरा कऽ थम डूबै नहि छै तऽ हमरासभके नानाजीसभके लकड़ीसभके रहै छलनि हँ कटबा ओ उएहमे कटे जाइ छलखिन लकड़ी किया त लकड़ीयो फेर लाइद क लऽ आनै छै पाईन म लकड़ी हल्का भऽ जाइ छै
जी
त देखियैन जे लकड़ी काटि ले छलखिन है आ ओ पानि म हेला हेला ओ लकड़ीसभ के घर पर आइन लै छलखिन ह तऽ बाढ़ि मे सेहो सब काज बड होइ छलै जिनका जानकारी रहै छलै तऽ सेहो सभ काज आ डूबल तऽ अछि घर लेकिन की करबै बैसल त नइ रहबै किछ ने किछ त लोक करतै ओ त दस दिनके लेल डूब जाइ छलै य
अच्छा
तऽ किछ ले किछ लोक करतै तऽ हमहूँसभ जैयै देखय लेए केरा के थम हमरासभकेँ लोक बच्चा बुच्चीके के ल जेते तखन तऽ हमसभ केराके थोम बना लियै ओहि अपने से लट लटकि कऽ हमहूँ सब चलि जइयै
अच्छा
कतवो कोई बिगरबो करै
हँ हँ
तैयो आ पानि दुआरे बच्चाभकेँ तऽ लोक बिगड़बे करतै
जी सबके डर होइत रहे छनि जे बाढ़ि आयल छै
बच्चा सब बन ने जाय से होइत रहै छै
आ बाढ़ि मे तऽ सएह रह छै बेसी वह
बेसी ज डुबैए क रहै छै कतेक गाय महीस से कतेक डूबैत डूबि डूबि कऽ आबैत रहै छलै
जी जी
आ दोसर साँप कीड़ा के सेहो बड डर
ह बाढ़ में त बड साँप जेना लोक उम्हर सेम्हर बहैत रहैत छै तेना साफो उम्हर सेम्हर होइत रहै छै बड बड सााँप रहे छै अनेक साँप भए जाय छै बाढ़ में
गाम में लेकिन उएह बात नहि लोक कहै छै जाको राखी साईया मार सके ने कोई
जी जी
सएह बात छै जे भगवान अगर अहाँके बचेतै तऽ कतहु से बचा लेतै
पतो से बचाइए लेता है
लोक कहैत छै ने अपने करैत छी अपने किछु नहि सभटा हुनके हाथमे अछि
जी सही बात छै मरनाइ जीना सबकिछ हुनके हाथ में
किछ हुनके अगर बचेबाक हेते त ओ अहाँके ला क अहाँके किछ भ जायत ओ अहाँके बचा लेत
जी कोनो ने कोनो विधि से बच जाइ छै
कोनो विधा नहि तऽ अहाँके तन्स चल जाय देखते छ लोक के एक्सीडेंट होइ छै चोट लगे छै चल गेल ककरो हाथो पेर सबटा टूटियो जाय छै तैयो बच जाइ छै
तबो प्राण जे छै से ओ रहिए जाइ छै बचे जाइ छै ई सबटा त हुनके भगवाने के कृपा
सबटा भगवाने के छन लोक सोचे छै लेकिन अपन किछ ने रहै छै अपन एकेटा चीज छै अहाँ कर्म करूँ कर्म नीक करूँ
जी सही गोप
सएह टा छै अपन हाथ मे सएह सब रहै छै लेकिन अपन मिथिलामे त बहुत बेसी कर्म के त छैहे कर्म त करबे करै छि सब
जी अपना अपना ज्ञाने जे छै से अपन सब जे छै कर्म मे ल
कर्म त सभ करबे करत किएत आय अहाँके दू चार गोटा आब जायथि हिनका अहाँ चाय दियन ओरिया क बैसेबियन
हूॅ सही बात
चाय दियऔन फेर पान दियऔन सुपारी दियऔन सभटा चीजसँ हुनका स्वागत करियौ
स्वागत करियौ नहि तऽ होइते छै
सेसभ त छैहे अपन मिथिलामे बहुत बेसी आ पान के बिना सभटा अधूरा अह कतबो भोज भात केलहुँ आ पान नहि देलियै
जी
जा पानो के एते व्यवस्था केलथि पानो के व्यवस्था न केने छला
जी आज के मिथिलाके त ए नियाम अछि जे पाहुन के तऽ पान परड़बाके चाही चाहे कोई एलैथ
कोई एयले पान हुनका लेल बहुत जरूरी छैन
पान नहि तऽ हुनकर सभके स्वागत के मेन देखल जाइ छनि जे
बड बेसी च एकटा जमाए एला त हुनका देखियौ हुनका साथ सटाके विध बनल छै जमाएके सात तरहक दियौ समैध कऽ नओ तरहक दियौ तेना कऽ के एकटा विध बनल छै देखै नहि छियनि म अपन सबके मा सकूँ अपन तऽ जहाँके जमा अउथिन तऽ हुनका तऽ खेनाइ के तैयारी मे लागि जेतै
आ अपना सभके मिथिला मे तऽ इहो नियम छै न कि जमायके तऽ भगवान के बराबर मानल जाइ छै जे हुनका सभके लागै छनि जे जमाय नहि भगवाने उतरि कऽ आबि गेलथि
भगवाने उतरि कऽ आबि गेलै अपना सभके मिथिलामे जमायके बड महत्व छै आ एहि सभमे त अहाँ बुझबो ने करबै जे जमाए छियै कि के छियै
जी सही बात
कोनो ने जमा त गैरूप पढ़ल जाइ छै आ एहि सबमे तऽ किछु नहि बुझबै अहाँ जे ई जमाय छी कि कोनो अपन आब ने जेना सब आ त न जामायले आखेिय
अच्छा नहि नहि मिथिला आमे त से नहि मिथिला मे तऽ जमा के त देखे छी
जमा पहिले आब की होइत छै से नहि पता एखनहु एखनहु देखै छियै जे जमाय आबैत छथिन तऽ हुनका एक लोटा पानि देल जाइत छनि सभसँ पहिले
ईी मिथिला में ते नियम छै पहिले पानने से स्वागत
पानिए छै स्वागत सभसँ पहिले हुनका पानि दियऔन पएर धोय ल
हू हू
आ भले ओ धोता नहि धोता लेकिन ओ जरूरी रहै छै
जे नियम छै अपन मिथिला के ओ हेबाक चाही
ओ हेबाक चाही आ ओहि तो छै पालनो सब करे छै अखन तक तऽ सब पालन केबे केलकै ये
हू सही बात है तऽ मिथिलामे जे अपन नियम अछि से तऽ अपना गुण सभ करबे करैत छथि
फेर हुनका जलखै दियऔनि हुनकर खेनाई दियऔन
ह
सभटा सभटा के व्यवस्था ओ घूमते तऽ हुनका संगे दू गोटा घूमेय लऽ जाई छै
जी सही गप छै हुनका अकेलो नहि छोड़ियन जमाय छथिन अकेले केना छोड़बनि
तऽ से सब रहै छै अपना सबके मिथिला मे तऽ ई सब चीज के तऽ बड बेसी छै आन आन आन सब के बुझते आन सब तऽ कोई नहि बुझते ईसभ महत्व
जी सही गप छै
आ पहिले तऽ सुनै छलियै नानी माँ सब गप कहैत हमर ओ तऽ खैर हम सब नहि देखने छियै लेकिन पान खाय छलखिन हुनका ओ जे फेेकथिन तहू के लेल पितरिया रहै छलनि ह
अच्छा एतेक महत्व छलनि हुनकर
छलनि हे ओ जे फेेकथिन तहूके लेल पितरिया रहै छलनि ह एकटा बनल रहै छलै ए पिकदानी तऽ ओ पिक पीकदानी हुनका देल जाइत छलनि तखन ओ फेेकैत छलखिने पान के
अच्छा
हुनका लेल एकटा खवास रहनाइ बड जरूरी
त से सब प ले छै ने
ई सब चीज ई सब चीज खेर हमसब नहि देखने छियै लेकिन ओसभ देखने छलखिन तऽ ओसभ गप्प कहै जे जमायबथिन तऽ पहिले पिकदानी ताकल जाय पिकदानी कतय गेल
हूँ अच्छा
तकर बाद ओ एकटा पितरिया लोटामे हुनका पानि देल जाइ छलनि हे
अच्छा से सब छले नियमे ने
सब नियम छलै हे पहिले पैड़ धोले स्टील के लोटा मे
अच्छा
आ पानि पियै लए पितरिया लोटामे
अच्छा अच्छा
अहाँ स्टीलके लोटामे दऽ देबनि तऽ ओकर अपमान होइ छलै
अच्छा देखियौ
पहिले सेसभ कनि बेसी छलै हेँ नियम
जी सही बात छै
चीज के नहि छै लेकिन तैयो ओसभ चीजके तऽ नहि छै तैयो जमाएकेऽ एखनोहु बड्ड स्वागत छनि मिथिलामे
जी से तऽ छैबे करैैन जमाय के तऽ भगवानके दोसर रूप कहल जाई छनि जे भगवान एक दिना हुनको स्वागत चल च लन
जे हुनकासे
जहाँ क अबथिन तऽ छुच्छे पूरी नहि देल जय हमस देखियै से तऽ हमहूँ सब देखने छियै कहै छलखिन जमाय आबैत छलखिन हे तऽ ठकुआ बनै छलनि हुनका लेल कहयल जाइ छलै बिना पकवानके हुनका पूरी भुजिया केना देबै
अच्छा
खाई लए तऽ हुनका लेल ठकुआ बनैत छलनि ओहि सग सग की होइ छलै तऽ धियोपुताके मोन लगै छलै जे आई कोई औताे तऽ आई झझ नीक नीपुत बनत
जी जी सही बात छै
सबके रहै छै आ पहिल तऽ जॉइंट फैमिली रहै छलै हे तऽ हरदम नीक निकुत कतयसँ बनतै ओतेक तऽ आमदनी नहि छलै हे
जी सही बात छै
दालि भात खाउ आबक बच्चासभ ने कहैत छै हमरा मैगी चाही पिज्जा चाही बर्गर चाही आ पहिले कतहु दूटा रोटी खाय तू बुरमे आओर को कोनो कखनो याद अछि जे कोनो दिन मान तरकारी नहि बनल रहै छलै तऽ गुड़ो रोटी बड न लग छल छलै खायमे तऽ गुड़ रोटी हम हमरा सभके बड्ड नीक लागै खाायमे
अच्छा
तऽ गुड़ रोटी खा लियै आबक बच्चा सब बुझतै गुड़ रोटी खेनाई
नहि खेनाई तऽ दूर के बात छुबो नहि करतै
छुबो नहि करतै कोअ गुड़ केना खायब
हु हु
सी रहै छै बहुत चीजके नियम छलैए गुड़सँ पाचन शक्ति होइ छलैए त गुर खेनाई बड जरूरी रहे छले कनो खेनाई खेलाक के बाद ओ कहे छै अपन सब के मिथिला मे जे अहाँ कनिको गुड़ खा लिअ
अच्छा खाना खेलाके बाद
केनाई खेलाक कनिओ मिठा जरूर खाउ तोर मिठाईके कनि बेसी महत्व छै मिथिलामे
अच्छा जी सब
खेनाइ कतबो खा लिअ लेकिन ऊपरसँ कनि चीन्नी आर ओ जे अ मिक्स होइ छै तऽ ओहिसँ अहाँके बीमारी कम हैत
अच्छा अच्छा
ओकर रीजन से छलैए जे अहाँ नूनगर तऽ खाइते छी
जी
आ एक रत्तीके गुड़ अहाँ खा लेब लास्ट मे तऽ ओहिसँ पाचन अहाँके बढ़िआं रहत एक रंग रहै छै ओहिस बीमारी कम हयत
अच्छा
तऽ ताहि दुआरे गुड़के बेसी छलै एहि दुआरे मिठाई हरदम नहि होइ सभके नहि जुड़े आ गुड़ तऽ एकिलो लहानो बहुत दिन तक चलल
जी सही बात छै
अगूर पहिले सस्तो बड छलै हे
अच्छा अच्छा
तऽ वएह दुआरे सभक घरे घरे गुढ़ हमहरो सबकेँ याद अ जे खेनाइ खा लिअ कनि क टुकरा गुड़ खा लियै
अच्छा
तऽ ओहिसँ की होइ छलियै तऽ कहय कहल जाइ छलै की होइत छै से तऽ भगवान बुझैत छथिन
जी
लेकिन बुजुर्गसभ जे कहथिन सएहसभ भेल
जी सही बात छै त मिथिलामे तऽ वएह छै ने कि बुजुर्गसभ बहुत किछु बुझै छलखिन
तऽ गुड़ खा लिय तऽ ओहिसँ पाचन भेल तऽ हमहूँसभ बड्ड खइयै ओहो तऽ सएहसभ रहै छलैए आ पहिले तऽ अहाँके अथियो ने कुसियारो बड्ड होइत छलै ने
जी कुसियार के खेती पहिले बड होइ छै सही बात
पहिले बड्ड होइ छलै हे आ कुसियारके की छै ने अहाँ दाँतसँ काटि कऽ खाउ ओहिसँ दाँतके मजबूती सेहो बडत कुशियारके त कहै छलियै जे कुसियार खेबे करू